हेलो की सखी अहाँके की हालचाल छै
हमार तऽ हाल चाल ठीके छै सखी तुहार आपन बतावा
हमार आरके वि हाल चाल सब नीक छै सखी आर खाना पीनाके व्यवस्था हो गेल छै
हँ हमार के त खाना पीना के व्यवस्था हो गेल छै अभी सब दुकान गेल छै न तऽ दुकान से अबै छै तब खाना पीना भोजन पानी होइ छै अभी सब अपन अपन कार्य मे है छै तो थोड़ासा आइबै छै तब फिर भोजन पानि परोसे के खिलाबे के पड़ी छै
तऽ अभी तनी समय छै ने
ह्म हँ हमार हमार इलाकामे तो सखी अभी हमार इलाका मे तो सखी अभी बहुत सारा सरकारी कार्य निकल रह छै ई सखी भैया योज योजना छै तो किसान योजना छै तो अभी अभी अभी हे तो कले ही छै अभी बनई छै ए आभा कार्ड आभा कार्ड जे हइ ने छै सखी उ स्वास्थ्य से जुड़ल छै मतलब छोटा मोटा बीमारी के खातिर आभा कार्ड आप आप आपनके दै छै ओ गो छोटा मोटा बिमारी हेइ छै तऽ अपन चिकित्सक के पास जााकेऽ देखिाबै छै तो सरकार पैसा दै छै ओर एगो जे हय छै ने खी उ हइ प्रधानमंत्री योजना ओकइ मे मतलब आयुष्मान कार्ड ओकरा बोलै छै
हा आयुष्मन कार्ड ला त ऐन सुनइ छियइ सखी का छै ओकरमे सखी
एकर मे यहि होबै छै न कि सर बड़ा बड़ा बीमारी जैसे हार्ट के बीमारी भए गेल छै ती कु अऐसन मतलब बहुत कइ सारा भाय गेल छै मतलब बड़ा बीमारी छै ने जेकर मे इलाज होवे मे बड़ी पैसा लगई छै तऽ ओकरा ओकरा खातिर सरकार ओकरमे पैसा दै छै तू सरकार तू डॉक्टर के पास जााके दिखाबै आऔर आयुष्मान कार्ड बनावे ले छै ने तऽ उडकू सरकार त्योहार के पैसा भेजे छै बिमारी खातिर इलाज खातिर खातिर होवै छै फ्री मे हो जाइ छै तऽ वही अह हम नी लोगन तों बनाबै छै लेकिन आभा कार्ड अभी हमनी केना बनल छै काहे कि हमार आधार हमार वोटर कार्ड यहाँ के नहि छै ने तऽ ओह ओही खातिर हमार तो न बनल छै हमार नाम नई चढ़ल छै
अच्छा हम आर आरके तब एको पहिनो कार्ड नहि बनल छै सखी जे सरकार काम नीक करै छै
ह हँ त ओ तऽ बात हँ
दुखिया केतनी मदद कर दे छै
गरीब लोगन के पास तो एते पैसा नी आबे छै ने कि अच्छा
तर उरी
ह अच्छा डॉ डॉक्टर से इलाज कराबे छै और ऐसे है कि अच्छा डॉक्टर से इलाज भय जाय छै आऔर पैसा भी कम लगे छै नई लगे छै तऽ लोगन के अच्छा लगे छै तोहर इलाकामे ईसभ ने ई चलै छै
बाद नीक सकार
इस
जद आवाज नहि ठीक आबै छै सखी
तसभहाादर झ गड़बड़ा इ छै सखी तोहर आवाज त नि किलियर नहि आबै छै
हँ तोहार आवाज तो गड़बड़इ छै हमार आवाज जाइ छै हेलो ह हेलो
हँ हँ आवाज आबै छै
ह ह त तोहार इलाका मे ई सब नहि आबैत छै सरकारी कार के काम न आबै छै
आबै छै हमरो इलाका मे सरकारी काज आयुष्मान कार्ड आज के लिए हमनी सबी तनी सुनल छियै लेकिन लेकिन हमर घर मे कोनो आयुष्मान कार्ड ने बनल छै बन बनलवे छै बनवे ले हमारर के भी सके आयुष्मान कार्ड बनाबे के पड़ी बड़ी बढ़िया चीज छै तऽ हम ईस भी तनि बना लेबै छियै जरूरी लगैत छैब
हँ
कि कोनो ने जाने छै कि कब कौची कहा जरूरत पड़े छै
हँ नहि सखी सरकारी कार्य के फायदा तो उठाबे के चाही ने सरकार कार जब दै छै तऽ लेबेमे का जाइ छै
जे त बात नीक छै सखी सब ले के सब देवे छै एक तरफ टैक्स इतना बढ़ा देवे छै
ह्म
एतना ते एक तरफसँ देबै नहि छै की
ह त हँ कुछो भी काय करै छै
थोड़े एतक
हँ हँ नहि सरकार आपन पैसा कहाँ से दै छै उ तो हमनी से लै छै तऽ हमनी से दै छै दै हमनीए के दैय छैय सरकार एते अपन पै
कि हमनिए सबके दे दै छै
ह लेकिन कुछो तो दै छै ना सखी कुछो तो दै छै ने कुछु कोइ सरकार तो ऐसन होय छै कि कुछो न दै छै क अभी झ जैसे हमनी के इलाका मे मै आयोज योजना चलै छै तऽ सरकार दै छै आर वह तुहनी के इलाका मे मैया योजना त नैय चलै छै सरकार
हमरा योजनामे को चीज छै सकी
अहिय योजना मे यही है ने छै सखि अठ जे जे लोगन के जे औरत लोगन के अठ बारह साल हो गेल छै ने आर जे भोट दै छै जेकर राशन कार्ड मे छै ओकरा खाता मे सरकार पच्चीस ह हजार पच्चीस सौ रुपैआ हर महीने दै छै तऽ बैठल बैठओल हो जाइ छै घरमे हर पच्चीस सौ पच्चीस सो दइस है दइस है सखी पच्चीस सो
बर मे छै कि योजना
ह्म
इ
ह हँ ने हमनि इलाका मे तो चले छै कते लोगन के तो कते ते कार आ गेल छै ऐसे ही हर महने
जे तऽ अच्छा
तऽ ढेरे पैसा जमा भए गेल छै हँ अभियो तो मिलैय छै सख जब तक ई सरकार रही छै रहि छै ने सखी तब तक मिले आ जब ई सरकार हट जाइ छै दोसर सरकार आबै छै तब योजना चलाबै छै कि ना चलाबै छै त ई तो न कहि सकी लेकिन अभी तो ई सरकार जे वर्तमान सरकार हय छै सखी ओ तो दय सभ किछ जतेक महिला लोकग है हमरो तो नै बनल छै की यहाँ के काहे कि हामार आधार कार्ड
आबज कनि साफ -साफ तोहार नै आबैत छै सखी हेलो हेलो